हा दीदी कीअं आहियो?
मां ठीकु आहियां तव्हां कीअं आहियो बेटा?
मां बि बढ़िया छा था कयो?
पिया आहजा नालो अथव न?
हा मतिलबु प्रिया मुंहिंजी मम्मी जो नालो आहे मां मतिलबु नंढी आहियां मां सिखां थी। सिंधी ॻाल्हाइणी।
अच्छा अच्छा ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो कहिड़े स्टैंडर्ड में आहियो तव्हां ॿार?
मां नाइंथ में पढ़ंदी आहियां।
छा नालो अथव तव्हांजो?
मुंहिंजो नालो दिव्या आहे।
दिव्या अच्छा अच्छा कहिड़े मीडियम में पढ़ंदा आहियो? तव्हां,
मां, सीबीएस सी
इंग्लिश मीडियम में पढ़ंदा आहियो?
हा हा, मां वॾे स्कूल में ई पढ़ंदी आहियां शुरू सां।
अच्छा अच्छा, कहिड़ी जॻह ते रहंदा आहियो तव्हां?
शायदि जॻह न ॿुधाईणी आहे न?
न, हले ईअं त ॿुधाए सघबो आहे।
न, शायदि मूंखे कोई। बुधायो हुयईं मुंझी मत्लब दीदी, मां तवांखे मैसेज मे बुधाए। च ल।
न न, अहिड़ी काई ॻाल्हि कान्हे काई ॻाल्हि कोन्हे। पोइ हाणे तव्हां माना नाइंथ स्टैडर्ड में पढ़ंदा आहियो त, ट्यूशन वग़ैरह वेंदा आहियो?
ट्यूशन, हा वेंदी आहे न कोचिंग।
क्लास वेंदा, अछा अछा त नाइंथ स्टैंडर्ड जी पढ़ाई। ईअं लॻी रही आहे तव्हांखे ईज़ी की न टफ लॻी रही आहे, ॾुखी आहे।
टफ त आहे न, छोकी नाइंथ में मतलबु ॿार फेल बि हूंदा। इंदा आहिनि सप्लीमेंट्री बि ईंदा आहिनि ईअं। टफ़ त आहे लेकिन मां पास करे वठंदमि हेतिरो भरोसो आहे मूंखे।
हा, उहो त तव्हां कोचिंग बि वञी रहिया आहियो, त सुठी तरह सां। थी वेंदो, कोचिंग बि वेंदा आहियो न तव्हां। हा त से नमूने थी वेंदव।
हम, तव्हां छा कंदा आहियो? तव्हां छा कंदा आहियो?
मां, हाउस वाइफ आयां बेटा।
अच्छा, छा थाद्दो अथव तव्हां अज।
अॼु मां छा ठाहियो आहे? अॼु मां लौकी जी सबजी सब्जी ठही आहे, टमाटे जी रस में लौकी जी सब्जी। खाईंदा आहियो तव्हां लौकी जी सब्जी, हा।
हा, मां ममी मुंहिंजी रस में ठाहींदी आहे आलू सां गॾु।
अच्छा अच्छा। मां लौकी जी सब्जी खाई आहे टमाटे जी रस में ऐंऊ, अच्छा अच्छा, इडली सांबर।
छोकी संडे हुयो त स्कूल वञंदा आहियूं असां त संडे में ई फ्रीूं। हूंदा त मम्मी संडे में इडली सांभर या कुझु ठाहींदी आहे सुठो अॼु इडली सांभर ठायो अथई मुंहिंजी मम्मी।
सही आहे संडे ॾींहुं तव्हांखे गरम गरम खाधो खाइण मिलंदो सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं, सॼो परिवार गॾु वेही करे खाईंदा हूंदव राइट। सही आहे न, हा घणा भावउर भेनर आहियो तव्हां पाण में?
मां, मुंहिंजो हिकु वॾो भाउ आहे।
अच्छा अच्छा उहो छा करे रहियो आहे? उहो बि पढ़ी रहि आहे। मूंखे चारि धीअर आहिनि बेटा।
अच्छा।
हा हा, चवां थी तव्हांजो भा पढ़ंदो अथव।
हा हा, उहो बि पढ़ंदो आहे टेंथ।
अच्छा, टेंथ पढ़ंदो आहे तव्हां नाइंथ में आहियो उह टेंथ में आहे इएंं।
हा हा हा।
अच्छा अच्छा, पोइ टेंथ में हाणे मतलबु बोर्ड हूंदुसि न, हुनजो।
लेकिन हाणे ई त स्कूल स्टार्ट थिया आहिनि।
हा, अञा हाणे चालू थिया आहिनि। मतलबु मां ईअं ई पुछांव थी की सभ हंधि टेंथ बोर्ड ई हूंदो आहे न।
हा हा, टेंथ बोर्ड हूंदो आहे।
हा हा।
और तव्हांजी मतलब चार ींह न घ मतलब क मतलब पढ़ंदी आहिनि?
न मुंहिंजी चारई धीअ शादी कयल आहिनि बेटा मां तव्हांजे, तव्हांजे
अच्छा, घणे साल जा आहियो तव्हां मतलब?
छा-छा?
घणे साल ज़ा आयो तव्हां?
मां, फिफ्टी प्लस आहियां।
अच्छा।
हा, तव्हां त तेरहें चोॾहें साल जा हूंदव राइट।
मां, चौॾहें साल जी आहियां।
हा, चोॾह साल जी बस। तव्हां हेतिरा ईंदव चवां थी न तव्हां मां तव्हांजी मां ॾाॾीअ जे उमिरि जी आहियां नानी ॾाॾीअ जी उमिरि जी आहियां।
हां।
हा मुंहिंजी हिकिड़ी डोटी आहे ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर ख़बर अथव न, चवां अई मुंहिंजी हिकिड़ी डोट ग्रैंड डॉटर मत्लब उहा एर्थ में आहे एर्थ में।
तव्हां त च मूंखे चार धीअर आहिनि मतलबु
हा, त धीअरनि त धीअरनि खे ॿार बि त आहिनि।
अच्छा, हा-हा समझियम।
ह
अच्छा, और तव्हां मतलब मुंहिंजा पापा जो आहिनि पापड़नि जो कमु कंदा आहिनि ईअं मतलबु
अच्छा-अच्छा। सिंधी माण्हुनि खे त पापड़ जाम वणंदा आहिनि हा न।
छा?
चव थी सिंधी माण्हुनि खे त पापड़ ज़रूरु खपंदा आहिनि रोटीअ ते।
हा हा, असां पापड़नि जो कमु कंदा आहियूं मतिलबु विकिणंदा आहियूं पैकिंग असां ख़ुदि कंदा आहियूं, बाक़ी माययुनि सां वेलाईंदा आहियूं ईअं।
अच्छा अच्छा, जाम सुठो जाम सुठो असांजे हिते पापड़ सुठा कोन मिलंदा आहिनि पोइ अस ॿाहिरां घुराईंद आहियूं घणे भांगे असां ग्वालियर मां घुाययूं खाईंद आहियूं। मुंहिंजे घोट खे आहे ऑनलाइन जो हिक्ड़ो नंबर आहे पोइ ग्वालियर मां असां पाईंदा आहिय ॿ-ब किलो असां ख़तमु थी वेंदा आहिनि थोरा ॾींहं अॻु में ई असां ऑडर करे छॾींदा आहियूं पोइ ॿकिलो वरी अची वेंदा आहिनि कोरियर जे रस्तीअ ते। मतलब ब-ब किलो घुराइंदा आयूँ।
हा, असांजा बि ॿाहिरि वेंदा आहिनि पापड़ मतलबु कटनी मतलबु वॾा मतलबु वॾा वॾा शहर। वेंदा आहिनि न।
हा हा हा, अच्छा अच्छा सुठो आहे सुठो, हा हा हा। सिंधी माण्हुनि खे न पाप पापड़ ज़रूरु खपंदा आहिनि रोटीअ ते बिना पापड़ जे त रोटी अधुरी लॻंदी आहे उन्हनि खे।
मां बि रोटी बिना पापड़नि जे न खाईंदी आहियां।
पर पापड़ हिसाब सां ई खाइजे, ॾींहं में हिकिड़ो खाधो जाम थी वियो।
हा हा हा, लेकिन असां वटि पापड़ ॾाढा हूंदा आहिनि। उहो मतलबु पैकेट पियो हूंदो आहे, छोकी रोज़ इंदा आइन्न ओर पैकिंग चंदो आहे त असां रखे छॾंदा आहियूं पंहिंजे लाइ।
ॿियो ॿुधायो वेकेशन छा कंदा आयो? किचन में कुझु हुनरु सिखंदा हूंदा
मां मतलबु सिखणु वेंदी हुयमि, मतलबु हिन बार स्केचिंग सिखियमि मतलबु हअं।
अच्छा, अच्छा, स्केटिंग हा! हा! हा! अच्छा, अच्छा ॾाढो सुठो कंप्यूटर वग़ैरह सिखियल हूंदव न।
हा, हा मेहंदी बि मां सिखल आयाम, मेहंदी लॻाईंदी आहियां मतिलबु
अच्छा, हा।
और कोई कोई त मुखे सॾु बि कंदो आहे की लॻाए वञ मतिलबु पेसनि में ईअं।
हा हा हा सुठी ॻाल्हि आहे न जे पोइ हुनर असां सिखूं था, हुन मां असां ॿ पैसा कमायूं था त सुठी ॻाल्हि आ न। असांजो हुनर बि अञा अॻियां वधंदो ऐं ॿ पैसा कमाईंदासीं बि असां। पॉकेट मनी थींदी असांजी, हा न।
हा, तां अमृत वेले वेंदा आहियो?
अमृत वेले न वेंंदी आ मां।
तव्हांजे शहर में अथव?
न असांजे शहर में कान्हे
अच्छा असांजे शहर में आहे त मुंहिंजो स्कूल हूंदो आहे बाक़ी की जो गर्मीुनि जो छुटयू में हूंदो आ न, हुन मै वेंदी आहियां मां।
अच्छा अच्छा तव्हां मञीदा आहियो? उनखे गुरू नानक खे कंहिंखे मञिदां आहियो।
हा, हा गुरु नानक खेे मन्नदी आह मां।
अच्छा अच्छा, जो अमृत वेले घणे भांगे गुरू नानक वारा ई निकिरंदा आहिनि मां ईअं ॿुधो आ। असांजे शहर में त कान्हे पर असां ईअं ॿुधो आ गुरुनानक वारा निकिरंदा आहिनि घणा।
मां गुरू नानक खे मनन्दी आहियां त चारि ब, चईं बजे उथी करे साढे चईं बजे, न सनानु, वनान करे वेंदी आहियां।
अच्छा, अच्छा सुठी ॻाल्हि आ, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ। तुहंजो नाल छा थव वेटा, तां तांजो नालो छा आहे?
दिव्या, दिव्या।
दिव्या दिव्या अच्छा अच्छा चवां थी अमृत वेले वें वेंदा आहियो, उथी करे सनानु करे वेंदा आहियो, केॾी सुठी ॻाल्हि आ। जाम सुठी ॻाल्हि आ, इहा हा।
कम हूंदो थस। घर में ई माईट खे कम हूंदो आ त मम्मी चईंदी आ मुखे टाइम मैनेज तूं ई वञी व मतलब तूं ई वन।
हा हा। न, न जाम सुठो आ। हू, सुबुह, सुबुह जो उथी करे पंहिंजे ईश्वर खे यादि करणु केॾी सुठी ॻाल्हि आ।
हा
हा, हा, हा।
मां भले ई नंढी आहियां, पर मां वेंदी आहियां मतलबु नंढिपिण सां ई वेंदी आहियां मां।
अ अच्छा अच्छा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ब बचपन खां ई सुठा गुण हुजनि ॿार में केॾी सुठी ॻाल्हि आ। अॻियां इहे गुण ई त कमु था अचनि ॿार हा न।
हूं हूं और मुंहिंजा चा काउसिन भी आहिनि त हुनननि जी धीउ बि मुंहिंजी भेण वांगुर आहिनि, जॉइंट फैमिली में रहंदा आहियूं असीं त मुखे द मुखे त कोचिंग में बस बस सब्जेक्ट पढ़ाईंदा आहिनि मुंजा सर।
हा, हा
बाक़ी जो सब्जेक्ट आहिनि उहो मुंहिंजी दीदी पढ़ाईंदी आ मतिलबु चाचू जी बेटी ईअ।
अच्छा, अच्छा सॉट, सॉट तव्हांजी सॉट थी न उहा
हा हा मतलबु मां सॻी मञंदी आहियां मुंहिंजी स सॻी सां वधीक आहे।
हा, हा, हा सही ॻाल्हि आ राजा, छा आहे त असां जॉइंट फैमिली में रहंदा आहियूं न पो असांखे पाण खे ई लॻंदो आ भई असांजी सोटियूं असांजी सॼी भेनर त आहिनि। असां बि बचपन पंहिंजे सौटुनि गॾु गुज़ारियो हुयोसीं बचपन जेकी हुई असांजी जॉइंट फैमिलीअ में ई निकिती असांजा ॿई चाचा असां सां गॾु रहंदा हुया टे भाउर हुया मुंहिंजो डैडी ऐं मुंहिंजा ॿ चाचा पोइ असां जॉइंट फैमिलीअ में ई रहिया हुआसीं। अच्छा अच्छा, सुठी ॻाल्हि आहे सुठी ॻाल्हि आहे पोइ छा आहे वरी पोइ मुंहिंजी चोटियूं हूंदी हुयूं न मुंहिंजे चाचनि जूं धीअरूं हूंदी हुयूं, मुंहिंजी भेनरुनि खां वधीक उहे बैेनर लॻंदी हुयूं मूंखे ईअं सॼियूं लॻंदी हुयूं।
हा मूंखे बि ऐं, मुंहिंजी दीदी जनि त मूंखे सॼी भेण घुरमञंदी आहिनि मतलबु सॻी भेण भई कुझु बि घुराईंदा आहिनि खाइण लाइ मूंखे सॾुकंदा आहिनि। कुझु बि ठाहींदा आहिनि त मूंखे सॾु कंदा आहिनि खाराईंदा आहिनि इीअं।
जाम सुठो जाम सुठो ॾाढो सुठो, अॼुकल्ह त जिते किथे ॾिसूं था फैमिली कदम जेकी आहे अलॻि थलि थी वई आहे। अॼुकल्ह जॉइंट फैमिलिय जा आहिनि ई कान हिते हिसाब हर कोई अलॻि अलॻि थो रहे पर जेकी जॉंट फमिल जा के मज़ा आहिनि जेके ॾाढा सुठा अनुभव आहिनि उहे अलॻि अलॻि फैमिलियुनि में किथे कथे त मिलनि पिया
हा नथा मिलनि। और असां त ॿ ॿ बजे बि कॾहिं कॾे सुम्हंदा आहियूं त मां मथे हल वेंदीमि ईअं पंहिंजी भेण वठ की बोर थी थियया कुझु खायो आहे मूंखे, कुझु ठाहे ॾे।
हा ह सईी आहे। सही आहे असांजी रिसोटियूं असांखां वॾियूं हूंदी हुयूं जेकी मुंहिंजी कज़िन्स मुंहिंजे चाचा जी धीअर असां नंढा हूंदा हुआसीं सभु हिक ई स्कूल में हूंदा हुआसीं। पोइ असां नंढा हूंदा हुआसीं न असांखे ख़र्ची कोन ॾींदा हुआ असांजा माइटु। ऐं असांजी जेकी वॾियूं जेकी सौटियूं हुयूं कज़न्स जेके आहिनि हुनननि खे ख़र्चिय मिलंदिय हुूं छो जो वॾियूं हूंदिय हुूं न त हुननि खे ॼाण हूंदी हुई छा वठी खाइणो आहे छा न वथि खाइणो आहे असां नंढा हूंदाआसीं पोइ असांखे टिफिन बॉक्स ॾींदा हुआ स्कूल लाइ, पोइ असां छा कंदा हुआसीं जीअं रिसेच थींदी हुई न स्कूल में रिसेच थींदी आहे न तीअं जीअं रिसेस थिए, पोइ पंहिंजो टिफिन उते स्कू क्लास में ई छॾे करे सौट जे क्लास में भॼी वेंदा हुआसीं, मां ऐं मुंहिंजी भेण। असां हुते भॼंदा हुासीं, पोइ हुनखे चवंदाासीं मुंहिंजे सौट जो नालो हूंदो हो नीता। मां नीता मूंखे चाराना ॾिननि चाराना, तव्हां त चाराना ॿुधो बि न हूंदो। चाराना छा थींदो आहे, चार थींदियूं आहिनि ईअं ट्वैंटी फाइव ट्वैंटी फाइव ट्वैंटी फाइव। ईअं चारां ॾींहं थींदियूं आहिनि अॻे असां मां हाणे फिफ्टी प्लस आहियां ऐं तूं ऐं सिर्फ़ु चोॾहें साले जी। त चालीनि सालनि जो असां में फ़र्क़क आहे, चालीह साल अॻु जी ॻाल्हि ॿुधां मुंहिंजे सौट खे रुपयो ख़र्ची मिलंदी हुई, रुपियो। ऐं उन खां वञी करे तुंहिंजो होमवर्क मां कंदी हूहा वॾे स्टैंडर्ड में हूंदी हुई। तॾहिं बि मां हुनखे चवंदीमांस, तुंहिंजो होमवर्क मां कंदीमांइ मूंखे चाराना ॾेई।
मतिलब पंजीह पैसा न
हां ट्वेंटी फाइव पैसा पन्जीव पैसा उहे पन्जीव पैसा वठड़ लाहे जल्दी ॾुक पाए करे हुनजे क्लास में वेंदी हुयमि पोइ उहा चाराना मूंखे ॾींदी हुई। पोइ वरी कैंटीन मां वञी करे टॉफियूं वॉफ़ियूं वठी करे मां ऐं मुंहिंजी भेण खाईंदा हुआसीं।
हूं, मुंहिंजी भेण त वॾीूं वॾियूं आहिनि। मुंहिंजी भेण त वॾी वॾियूं आहिनि, कॉलेज में पढ़ंदी आहिनि, हिकु एम बी ए कयो अथईं।
अच्छा अच्छा। सुठी ॻाल्हि आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, पोइ हाणे